हेलो हँ हँ, हँ बढ़िया बढ़िया अपन?
एकदम पूर्वक। बहुत बढ़िआं बड नीक बदबश आओर सोचना की हाल समाचार
आओर की केना चलि रहल छै अहाँ तऽ अहाँ तऽ अहका यात्रा से पहिने दिल्ली मे छै चलउ ने
हँ
की केना अहाँके कहिय रहलै एमहुरका यात्रा आओर एमहुरका अनुभव की केना अहाँके रहल
रा पहिलेर छ कहलिय कनि ओम्हरोसँ घूम फिर लेल करी कहली उमरो कनि घुम फिर लेल करी दिल्ली तऽ किछु सप्ताह पहिने गेल छलहुँ मित्रगज हँ हँ किछ दिन पहिनेे गेल छलहु हप्ताह दस दिन पहिने घुम गेल छल कहलियै कि उम्हरो किछु मित्र लोकनि सब छथि जे दफ्तर मे काज राज कऽ रहल छथि हम तऽ तऽ ग्रामीण वासी भऽ गेल छी त हम तऽ गाम घर मेमे रहै वालला व्यक्ति
अच्छा हँ हँ
टटल छलै तऽ गपशप भेल छलए तऽ आओर कहियो भेट घाँट करू कहले जाइ छी गेलहुँ तऽ ओतुका जे व्यवस्था हमरा ब् नीक लागल जेना सुनै छलियै बच्चा मे किताब सबमे पढ़ै छलियै जे दिल्ली अपन भारत के राजधानी छी आओर जे चीज सब सुनै छलियै ओ सब वास्तव ताम तो देखे के लेल भेटल हमरा
हँ
सबस नीक चीज तऽ लागल त जैस हम एतय से सुनै छलहुँ घर घर से क ओतऽ बहुत सुन्दर भर द इचछाापे
हँ हँ तऽ घुमल म
हँ गेल छलहु ओऽ छलहु मन हँ मोन एकदम तऽ फुल्लिक आनन्दित हो गेल
आ ह
बड्ड सुन्दर तु क व्यवस्था
ह ओ भेल राष्ट्रपति भवन तखन बाद इं्डिया गेट ईसभ त पूरा जगहपर सभ तऽ घुमल हयैत
सुुल
अच्छा
दकान दौरी एम्हर आमहर बहुत रास चीज सब छलै
ल छै ल ह की कहल जाइ छै
नहि कि एकछा तऽ आरके पूरम मे छै अहाँके अक्षर धाम मन्दिर ह आरके पुरम मे छै अक्षरधाम मन्दिर छै ओतय से मेट्रोक के सुविधा देने छै हँ तऽ ओ गेल छलहु ओतऽ त बड सुन्दर व्यवस्था हमरा लागल इर घुमेमे ओतुका हँ एकटा मंदिर के जे एकटा पट रहे छै ओ हरदम बंद रहे छै ओ प की कहै छै एकटा कथा छै ओकर जे कोनोड़सी मुनजप पहिलुका वैदिक काल के समय में जे कुस तऽ मंत्र स लऽ क ओकरा ब कने छलखिन जे उएह साधु महात्माे आयत ओहि हिसाबसँ मन्त्र परर तखने टा खुज आइ तक नहि खुजलै हन आ विष्णु जीके गेट खुजै छ पट हुनकर खुजैत छनि बीच बीचमे एकटा समय ओकर निर्धारित कधि के अनुसार कयल रहै छै हुनका दर्शन सब क सक सोम दिन के मन्दिर के प्रांगण खाली यहाँ घुम फिर सकै छी आ प जे छै से ओकर बन्द रहै छनि भगवान के मंदिर व्यवस्था सब बड सुन्दर सब ओतुका लोक सबस जान पहचान भेल तऽ ओ मधुर भाषा ी सब
अच्छा अचछा अपनो क्षेत्र के लोक सब भेटलता
हँ हँ बहुत रास सभ भेटलथि हेँ हमर अपने कोनो तऽ मित्रगणसभ छलै सेहोसभ भेटलथि हेँ हुनकर माता- पिता सब सेहो सब छलथि। बड सुन्दर, आवेश कल गेल ओकरा लल। हम मास दिन तक रहलहुँ, एक मास। एक मास आब राजधानी आयल छी अपन राष्ट्र हँ अगल बगलमे सेहो सब घुमलहु हन कहली जे अपन राष्ट्र के राजधानी आयल छी भारत देश
हरिद्वार तऽ भी काज
हँ ओहि से छै उत्तराखण्ड मे पड़ै छै। ओतऽ से रेलगाड़ी हँ, ओ गेल छलहुँ, ओतय से रेलाड़ी के यात्रा केलहुं तऽ ओत से बिदा भलउ। त हरिद्वार मे जाके कहि जा जखन हरिे के दूआार छनि तखन कहू। गंगा बहै छथिन आराम से। नै बड। सुन्दर बड्ड, शान्त जगह हँ, शान्तति जगह, गंगा स्नान भेल। पाप धुआ गेल?
वाह! बड्ड सुन्दर। बर् सुन्दर हं। सी भी है जेहा
त अलगे एकटा हँ। एकटा ओतुका, अलगे औराचक्र छै।
सखै छी दिलचस्पी अहाँके, रहै छैहि मे बहुत बढ़िआँ।
हमरा भ्रमण करय मे बड्ड सुन्दर लगैत रहैत अछि, समय- समय पर कखनो होैत रहै अछि तऽ अपन टहलि लै छी, टिकट कटेलहुं, आ निकलि गेलहु। कख तीर त मल छै, कखनो। ओतय चलि गेलहुं, ओते स साई बाबा के मंदिर देखलियनि, ओतऽ अहाँ के जेना लोको कटरा से नहि जाय छथि, वैष्णव देवी! त बैष्णो देवी क एकटा धाम मंन्दिर सेहो छै, दिल्ली मे।
अच्छा! दिल्लीमे
दिल्लीए मे छै, अहाँके वैष्णो देवी के, एकटा धाम मंन्दिर छै।
अच्छा।
देखै मे अहाँके बड सुंदर लागत। हमर एकटा बड़का कक, हमर एकटा बड़का कका छलैथ हुनका से गौस ओहो रहैत छथि उम्हरे।
हँा, हँ हँ।
हँ तऽ हुनकासँ गप भेल छलै, तऽ हुनकासँ जखन भेट- तेट केयने छलियनि, तऽ कहल जे चलू अहाँके घुमै छी, चल भातीज घुम फिर कऽ अबै छी, हम कहलै ठीक छै चलू।
ह्म।
काका छलथि, काकी छलथि, सब गोटे छलों, अपन पितोर भाय छलथि, सभ गोट छलउ, गेल छलौ बड़ सुन्दर हमरा लागत।
वाह, बहुत सुन्दर।
गुफा जेना बनल छै एकटा, ओहिके भीतर मे गुफा जेना बनल छै ओहिके भीतर मे एके आदमी प्रवेश क सकैये, आ वैह से दुबारा अहाँ
आ आ ओतय गेल छी कि नहि हकित हकिकतमे वैष्णो देवी।
वैष्णो देवी नै गेल छी।
अच्छा नहि जा सकल
नहि वैष्णो देवी नहि जा सकलहु हेन, हरिद्वार से भ एलहु हेन, वैष्णो देवी के धाम से भ एलहुं हेन अक्षर धाम क यात्रा क क भ
हां हां, ओ स्वर्ण मंदिर सेहो चीज
स्वर्ण मन्दिर, हां हां। ओ स्वर्ण मन्दिर त अहाँके अमृत सरमे छै बड़कावला। इंडिया गेट, हँ दिल्लियो मे छै एकटा हँ दिल्लियो मे छै, लोटस, हँ ओहो गेल छलहुं, भने मोन पारि देलहुं हमरा हँ भने हमरा मोन पाड़ि देलहुं, हम ओतहु गेल छलहुं, ओत एकटा लोटस टेम जे लोटस टेम्पल के नाम से छै कमल मंदिर के नाम जे छै कमल मंदिर ओत सुरक क्षाकर्मी सब गार्ड सब जे रहै छथि।
हँ हँ।
हं ओत अहाँके बतबै छथिन जे एना एना हिसाबसे जाउ, ओतुका व्यवस्था छै सबसँ पहिल गप एकटा चीजपर रोक रहै छै जे ओतय बेसी बजियौ नै मनेे बेसी ओतय बजबे नहि करियौ जेना पिन ड्रॉप साइलेंस जेकां कहल जाइ छै।
अच्छा मन्दिर मे, मन्दिर प्रांगण या मन्दिर के बाहर
नहि मंन्दिर प्रांगण मे प्रांगण मे, कारण ओहिमे जे छै ने ध्वनि टकराइ छै टकराव होइ छै त जाहिके कारण हँ जाहिके कारण रे एहन समस्या कहू होय। हुअ लगै छै, हँ, तऽ ओतऽ मना करै छथिन।
ओ
एकर बाद अहाँ के भीतर में जाइके जे छै जाय अबै के रास्ता बनल छै त ओत बड सुंदर लागल रहै। फेर मे उहे, कमल मंदिर, जेना किताब सब मे पढ़ैत रहे। छलियै, छठा, सतमा, आठमा मे,।
आ, आ, कोनो पार्क -तार्कके सेहो भेलै।
ओ, 'महात्मा गाँधी' 'जवाहरलाल नेहरू 'सबके एतऽ अथी छैन?
अ हँ, हँ, हँ, राजघाट राज, राजघाट शान्त हँ, हँ हँ ओ!
ओतो पार्क बड़ सुन्दर, ओत ओत हम देखलियै, जेना कोनो यन्त्र, बिजलीसँ नहि चलै अछि। हमरा ब्ड बेकार चर्ज लागल ओकर। कि ओ, ओनेहिए बिजलीसँ दऽ कऽ, ओकरा जेना पानि के बहबै छलै, एकदम बेग जेना, असली जेना, सबटा लगैत रहै छलै। पाँच के जे सुन्दर, लग त।
अच्छा, अच्छा, अच्छा हँ।
अक्षरोधाम मे, देखलियै। साँझ के बड सुन्दर, लैग। ता, एकरा वाटरफॉल कहल जाइत रहै छै। बड सुन्दर देखैमे। हेलो, अहाँके इच्छा नहि है, ओत से हम, वापस आबी।
हू, हू, हू।
घुमके, ओतसे हम वापस आबि जाय घर पर, अहाँके इच्छा नहि करैत रहत। ततेक सुन्दर जग छै, मौल लग जैब त देख-देख र त एक बेरह के मोन लगाग छै राहत के चिज।
बाह! आ भोजन -भात के कह, उमहरका भोजन -भात के केहन के की, केना?
ओम्हुरका भोजन- भात मे, एकठाम हम गेल छलउ, कहै छी, अहाँके ओतऽ जायके लेल तऽ अहाँके सेबेरे, जाय पड़ छै, पाँच सात घं्टा पहिले। लाइन मे लगय पड़ैत छै, हमर दू अ मित्रगण सब कहलैथ, जे‌ उम्हर जे यदि यहाँ जाय? तऽ चलू हमरा अहाँ के जेना अपना सब एतऽ अलू पूरी सब कहैत रहै छियै? ओतऽ पराठा कहल जाइ छै। कहै छै अहाँके खुअबै छी। तऽ हमरा ल' क' गेलथि। जगह के नाम छै मूर्धर।
ह
एकटा यदि अहाँ खा लेब। अहाँके मोन आनंदित भऽ जायत। दोसर आहाँके खायल नहि हेएत। हँ ओ दिल्ली स छै कनी आगु जा क' ओतऽ एकटा पड़ै छै सोहा रोड ओ आग मानेसर। जगह छै उएह आगू मे जे छै अहाँके मूर्थल हरियाणा मे। पड़ै छै। लगभग ओतऽ ‌ से सात आठ किलोमीटर आसपास में छै। हँ आठ द दस बारह दस पन्द्रह किलोमीटर लगभग म मोटा मोटी मानि सकैत छी। चूँकि महानगर छै ओत सीधा रास्ता रहे छै। तऽ लो बुझाइत नहि रहै छै कते दूर गेलों नहि गेलहु।
ह हू ह
हँ तऽ ओतो अहाँ जेबै। खेबै तऽ अहाँके बड्ड मोन लागत। ओतऽ एकटा से दोसर नहि हेएत खायल आ खायके इच्छा हेयत लेकिन। खायल नहि हेएत। पेट मे जगह रहत तखन ने खेबै। ततेक बढ़ियां छै बहुत बहुत जगह से लोक अबै छै खायके के लेल ओ बुझियौ ने एकटा नाम ओकर चलै छै।
बाह आओर कतहु के यात्रा रहलै कि नहि की ओतऽ बस।
आओर अपन मित्रसभ तकर बाद ईसभ जखन घुमि फिर लेलाके बाद किछु दिन जे अन्तिम जे छलै कहलै कि आब गाम जायब ताहिसँ सप्ताह दिन पहिने एक सप्ताह हमरा कहलथि जे ओना एक सप्ताहमे नहि फर छथि। अहाँ साल भर के एक बेेर अहाँ बना कऽ आउ। योजना
हू हू हू
के भरि साल रहब। आ बीच बीच मे टहले बुले ले चलब। तखन हैत हम कहलिये से केना यौ तऽ ओतय एकटा पड़ैत छै अहाँके। गुरुग्रामे मे पड़ै छै। ई डी एल एफ नामसै छै, साइबर सिटी। ओत कहलैथ जे चलू अहां हम यूरोप घुमबै छी हम। किया नै गेले भारत मे यूरोप छै हँ हम तऽ गाम घर मे रहे वाला। तऽ हम किया ने गेलियै भारतमे यूरोप छै हम त बुझि छियै दोसर देश छै। लेकिन नहि लोक कर जे गरि गेल। आ फोटो देख कहलक देखियौ जे फोटो यूरोप के छै, एकरा छोटी यूरोप कहल जाइ छै। से सचमे, बड सुन्दर जगह, बड सुन्दर जगह, ओत एहि रोड से ओहि रोड उपर जाइके लेल टा पुल बनेने छै।
हुं।
आ ओहि पुल पर लोक फोटो खिचबै ले लाइन लगैत रहै छलै जे पुल पर चलि के फोटो खिंचा ततेक सुन्दर बना क रखने रहै छलै।
वाह, सुन्दर, वाह।
टा फोटो खिचेलौं कि।
ओ हो हो।
हमहुं खिचेलौं एकटा टा फोटो।
मतलब मिला जुला के दिल्ली के यात्रा अहाँके बहुत
बहुत सुन्दर रहल।
हुं बहुत सुन्दर। सुन्दर रहल, बहुत सुन्दर।
बहुत सुन्दर रहल दिल्ली के यात्रा
बहुत नीक अहाँके जे
जे होइत रहैये आ तकरा बाद ओ त जे से हरिद्वारके गप्प कहै छै हरिद्वारसँ जखन हमसभ नहा धो क